हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक अछि अहाँ ठीक छी न
हँ हमहूँ सभ ठीक छी खाना पीना भऽ गेल
हँ बनि गेल लेकिन खेलौं हन नय
बहुत सवेरे अहाँसभ खाना बनबै छियै
हँ मतलब घर पर गैसो तऽ खतम भऽ गेल अछि आ गर्मी तऽ केतेक अछि गाँवमे से किछु कहैके नय आओर सोचैत छी जे ओनाहितो खाइत पियैत एगारह बारह बाजि जाइत अछि राति कुछु जायदे भऽ जाइत अछि तै दुआरे सोंच दू दिन दू दिनसँ सोचै छी जल्दीए खाना पीना बनाके एनि पढ़ाइओ लिखाइके देख पड़ैत अछि तऽ खाना से फ्री भऽ गेलौं खाना बनेने से फ्री भऽ गेलौं तऽ कनि देर पढ़ियो लेलौं किताबो सभ उल्टा लेलौं
अच्छा
यानि कि घर के जिम्मेवारी उठा- उठाके फीर पढ़ाइयो करि रहल छी न
हँ हँ आब एगो लड़की होय नाते एगो बेटी टी होइ नाते तऽ मतलब घरके आब छोट छेलियै तऽ पापा मम्मी करै छेलखिन आब हमहूँ कनि पैघ भेलियै कनि समझदार भेलियै तऽ उसभ तऽ कनि केनाइ जरूरीये छै आओर केतौ जेबै अपनासभ फ्यूचरमे भविष्यमे तऽ अपने अगर घरसै बाहरे जेबै पढ़ै लिखै ले तऽ किछु काम अपनो नय करल हैत तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै। होइ छै न जे खाना सब नै बनैल भेल तऽ ली कहियो- कहियो लोक भुखले रैह गेल सबदिना खरीदुआ खाना कतेक दिन खेबै बाहर रैह केँ।
सबदिन थोड़े नै होइ छै खरीदुआ खाना खैल और वैसे भी बेटी केना हर जिम्मेदारी से पीछा नै हटबाक चाही घर केँ साथ साथ अपन पड़हाय और अपन पड़हाय केँ साथ साथ पूरा घर केँ जिम्मेदारी उठेबाक चाही हर बेटी केँ ई हेबाक चाही से तऽ हमहुँ बुझैत छी कियकि हमहुँ सब करैत छेलौ यऽ हम तऽ अखनी तऽ अत छी तऽ अत तऽ अपन काम करै छी पड़हाइयो करे छी और अपन घर कें जें अपना खाना पीना होइ ऐछ से बनेबे करैछी आ अपना घरो पर जे रहै छलौ तऽ पड़हाइयो रहै छलों आ पापाजी किसान छथिन न तऽ खेतो-पथारी करैत छलौ ए अपना गाय छैल तऽ घासो आर लाबैत लाइब लै छलौ ए सब कुछ करैत रहै छलौ।
औब देखेयो जें एगो बेटी केँ ई होइत छै जें मतलब अपन घर सम्हारैत-सम्हारैत अब छोट छलियै। तऽ समझदार भेलैय धीरे धीरे किछ किछ कर लगबैय ऊपर जा केँ सब कुछ मतलब समझ लग बै सब चीज सीख लेबै तैय केँ बाद अठारह साल केँ उम्र केँ बाद होइ छै ओकर जिम्मेदारी निभाब लगै छथिन।
हऽ बेटी केँ सोलह साल सत्तरह साल अना केँ भेल अस माँ - पप्पा सब जिम्मेदारी सिखाब ले रहै छथिन सब जिम्मेदारी सिखब लगै छथिन।
हऽ जें ओतेक टेंशन लड़का केँ नै दैत छैन जते कऽ लड़की केँ टेंशन भऽ जाइत ऐछ
लड़की केँ न सबटा टेंशन देल देल जाइ छै किआकि पता है न लड़की न लड़की केँ यै लिए माँ पप्पा सिखबै छथिन अपन घर केँ गृहस्थी सम सम्हलनै अपन घर केँ केना की करबै से सब सम्हलनै यै लेल सिखबै ताकि सासुर जेतै तऽ ओ खुद अपना घर प अपना घर केँ सम्भाइल सकै ऐछ किओ किनको भरोसें नै रैह सकै ऐछ तैय लिये
केँ साथ एक परिवार केँ जिम्मेदारी निभाबैत- निभाबैत ओ जे पैघ भऽ जाइत ऐछ। तऽ हुनका भेज देल जाइत छथि जे दोसर घर हँ दोसरों घर में जा केँ जिम्मेदारी निभाब पड़ैत अपन मतलब अथी मायकेँ में कनि कमो जिम्मेदारी निभैयौं तऽ चलै छैय लेकिन ओ तऽ जे किछ त्रुटि भऽ जाइत किछ कमी भऽ जै तुरन्ते ओनिका आदमी सब फोन कऽ केँ कहलैथ जे अहाँकेँ बे - टी ई करै या अहाँकेँ बेटी ई करै ओइकेँ लेल मम्मी सब सोच केँ अपन बेटी केँ भेज मतलब सब चीज सिखेलक जे एना करब एना करब ई चीज एना हेतै खेनाइये बनेनाइ ई चीज एना केँ बनाउ ई ई चीज एना करूँ सेसब बता दैत छैय मतलब सबचीज जे सीख लै छथिन त हुनका त ओत किछ के तैयो केतनो अथी सीख लेने रहबै तऽ किछ ने किछ कमी निकेलै जाइ छै ससुरा मे
हँ से तऽ बुझते छियै कतबो सीख लेबै आ नय सासुरमे कतबो अहाँ कैर लेबै ने लड़की के पता नै की छै से कतबो कैर देबै पूरा घर दुवार पूरा कर हुनका घर दुवार के साथ साथ हुनका फिर अथी करू सेवा पानी करू फेर तैयो नय कहतै कि हँ हमरा बहु किछ कैलक य तैयो बहु के नामे नय लै पाबै छथिन
हँ ओर इहो होइ छै हँ
ई दुनिया के रीते भाव आयल छै कि जाने गेलिय बेटी पता नय बेटी के जे नहिते एक अपन बेटी है तै नहिते तऽ दूसरो के बेटी समझबाक चाही न हुनको लोकके तैयो नय समझै छै छथिन अपन बेटी आर ओ सोचै छथिन कि ई तऽ बहुू छै ओ दूसरा घरसँ आयल छै आर यहा पे कतबो कुछो करे छै तैयो ने नाम जस छै
आ ई ई होइ छैन जे हुनकर बेटी किछ करते तऽ ई हमर बेटी छै आई बाल बाल बच्च च्चेदार आदमी छै की की भऽ जेतै समझदार भऽ जेतै अपने नमहर हेते तऽ आ अगर उएह घरमे अपन पुतोह ऐल कनिआँ ऐल कहलक हइ अहाँके मम्मी पपा की सिखेलेथ हुनका ने कहियो मतलब खुदके जिन्दगी अपन जिनाइ जियिएनाइ आ केना जीतै से हुनका खुद नय पता रहै छैन ओ लड़की एगो बेटी ई चाहैत रहै छै जे हम अपन परिवारके खुश देखियै हम अपन हम ऐय तरहसँ जिम्मेदारी निभाउ जे हमर दुनू परिवार आबाद रहै नय किनको तक नय किनको तकलीफ रहय जे हमरा वजहसँ किनको दुःख हुअए
से तऽ सब लड़की सोच प मगर लड़की के साथ साथ जहिना जेहिना लड़की के सोच रहैत छै तहिना जे ससुराल वाला के सोच रहित न आय एतेक सास बहू या ससु ससुराल अथी बदनाम नय होय तऽ बहुत बदनाम भ भऽ रहल ऐछ
हँ अपना मिथिला मे देखियौ गाँव घर के चाची सब छथिन मतलब भाभिये सब छथिन कहियो ओ अपन जिन्दगी घर से बाहर कदम ई होइ छै ने सासुर मे ई कर हइ ईने फलाँ के पुतोह ई करै छै हिनकर पुतोह उ करै छै एना पुतोह के लक्षन छै एना पुतोह के लक्षन छै मतलब अपना घर से ज्यादा पड़ोसिएसब किछ बज लागत
हँ से तऽ देखबे करै छियै
हँ हुनका अपन जिंदगी कहियो खुल के नय जी पाबै छैथ लड़की एतेक कैद रहै छैथ घर मे मायके मे मतलब अपना एयठाम अपन घर मे केनाहितो जी रहल अछि मतलब ओते फ्री सँ जी लैए य लेकिन सासुर जखने ससुरा जाइये तखन हुनका सभ चीज के ज दबाब पड़य लागैत अछ
हँ सब चीज के दबाब तऽ परबे करै अछि लड़की के लड़की के पता नय एगो बात बुझैत छियै
हँ
जब लड़की पैदा होइ छै बेटी तखन की कहल जाइ छै जे ई तऽ पराया के पराया घर के अमानत छै ई कोनो थोड़ी ने अपना घर में रहत त मगर वएह लड़की जब ससुराल जाइ छै तऽ ई की कहै छै ई तऽ पराया घर के बेटीे आयल है हमरा घर में पर लड़की के कोन घर अप अप्पन होइ छै से समझे नै आबै ऐच
हँ हुनकर खुद के घर कहियो मतलब कतहु नय होइ छनि ओ एते उ ए ओ इएह चाहै छथिन अतऽ रहै छथिन तबो इएह चाहै छथिन ई हमर घर यऽ लेकिन मतलब अपन घर के आदमी तऽ कहय छनि हिनकर घर तऽ दोसर जगह छै आ ओत के आदमी छै ई तऽ अपन पराया घर सँ आयल छै एकर घर थोड़ी एतऽ छै
वेह न
ओ अपन ओ अपन जिन्दगी मे केतनो कमा लैएा केतनो किछ कऽ लैएा सबके अपन खुशी दऽ दैये तैयो ने हुनका खुदके अपन घर मिल पाबैत ऐछ
लड़की यहां तक कि अपन अमानत के छोरि अपन जे अथी रहैत छै सप सपना रहै छै सपना के छोड़ि दै छै पीछा अपन जे अथी रहै छै से आ फिर भी उ घर सम्हाले के लेल माँ के घर सम्हाले छै तैयो कहै छै पराया घर के अथी हे मेहमान छै बेटी आ जब वेह बे बेटी मेहमान मे ससुराल जाइ छै तैयो फेर ओकरो हुनको घर मे बहुत कुछ करै छथि एन कोन एहन काम जे नय छै जे बहु नय करै छै तैयो तैयो थोड़ा सा गलती के कारन बेटी के पुतोहु के जे गाली गलोछै दऽ दै छथ आ कहैत छै कि तऽ दोसरा घर के बेटी छै
ह किछ गलती भेल तऽ मतलब सासू साउसे चाहे हुनकर अथी पतिए होइ छैन से मारय पीटय लगैत छथिन ई बहुत गलत होइ छनि हुनका साथ मतलब बेटी के एगो जे कद्र होइ छै छन ओ कहियो अपन नय मिल पाबैत अछ
पर इ स आब इ इन्सान इ समझनाय भूलि जाय छथिन कि जे बेटीके आय कदर नय करैत छियै जे बहुके आय कदर नय करैत छियै काल्हि भने हम मंन्दिर जाइत छियै वेह मंदिर मे ककरा पूजा करै छियै
हँ ओ मतलब भगवान भगवान एगो छथिन जे उ स्त्री के मतलब ले महिला के एते मानता देने छथिन सीता के एते मानता देने छथिन राधा के ए एते मानता देने छथिन वेह वेएह स्त्री अपन मतलब दोसर रूपमे आबै छथिन हुनका कहियो अपन अथि नहि दै छनि मानता नहि दै छनि मान सम्मान लड़की की होइ छै मान सम्मान के अथी होय छनि लेकिन हुनका कहियो नहि हुनका कहियो मिल नहि पाबै छनि इ
हुनका हर रोजके एकेटा ताना रहै छै कि बेटी उ की करतै बेटी छै घर के घर के चूल्हा चौका करे के बाली छै मगर बेटी घर के चूल्हा चौका के लायक नहि छै आइ बेटी त केतना से केतना बड़ा देखियौ त भारतो चला पुरा देश चला रहल है एकटा बेटी
हँ से त सहिए बात कहलहुँ हे देखियौ अभी तक मे मतलब लड़की एगो बेटी कतय ने कोन ए अथी नौकरी मे नय छथि आओर लड़की कथी मे पीछा लड़की कथी मे पीछा ऐत सब चीज मे आब आगाँ भ रहल अछि अपन देश मे मतलब बेटी ए इस अथी कथि कोहै छनि हुनकर सभ चीज मे रेलवेमे देखियौ त अहाँ अथी होइ छनि सेहो नर्स मतलब बेटी के जे होइत छनि बेटी आब किनको से पीछा नहि रहैत छनि हुनका ऊपर गाइडेंस करियौ हुनका साथ दियौ त ओ मतलब जे हुनकर सपना रहैत छनि ओ अपन पूरा करै छथिन घर के साथ साथ हुन एकर जिम्मेदारी निभाबैत निभाबैत अपन परिवार के देखैत नौकरी कैर लैत छथि
उ सब कुछ सम्भालै छै सब सब एक हर एक फैमिली मे हर एक काम करे छैन किनका नहि देखय छथिन अपन सास के सेवा करै छथिन अपन ससुर के सेवा करै छथिन अपन पति के सबके देवता माने छथिन न मगर हुनके देवता नहि मान क हुनका एक भक्षक मानै छथिन किया
हँ एगो होइ छै ने जे महिला के अथि होइ छनि महिला के रूप मे हुनका कहियो अपन मान सम्मान ओ महिला की होइत छै एगो बेटी की होय छै प्यार मान सम्मान के भूखल होय छै हुनका ओ कहियो मतलब अपन मान सम्मान प्यार दुलार नहि दै पाबैत अछि हँ ओय के लेल ओय के लेल त हुनकर जिन्दगी मे कहियो खुशिए नहि होइत अछि ओ सबके खुशी देखैत देखैत अपन खुशी हुनका सँ कखन छिना जाइ छथि जे हुनका खुद नहि पता चलैत अछि
हूँ सब छिना जाइ छै हुनका एके